हेलो।
हँ।
की हाल चाल छै।
ठीक हाल चाल छै अपन सुनाउ की हाल चाल छै अहाँके।
ठीके छै।
कीसभ कर रहलै छी
अभी जे छै से मने खाना पीना बनै छै।
अच्छा खाना पनाा बनै छै ख।
। आ
हँ खाना पीना बन गेलै लाइट ट्रांसफर््मर रहल छले तऽ लाइने कटल छल तऽ पानिे आ टंकी मे।
अहाँ देखियौ एखन फोन केलियै जे एयलै ने हम केयने रहौ तऽ अहाँ ओतेक बुझाइब खैत नहि हैत।
नहि तऽ मेसेज रहियै ने।
हाँ‌
पथरबै छलियै तऽ ओ नम्बर पर नहि धरे रहलै
आब एखन अहाँके लिए तऽ अयलै ने
आ तऽ एखन अहाँ ई नम्बर जे फोन केलियै ने फेरो तऽ ओ नाम डइल कर लेत न बनले होबै उहे पर
इएह नम्बर छै बल त वाट्सऐप पर दोसर नंबर छै
ओरा नहि ने पता रहल छलै कि कोन नम्बर छलै त हम उऊहे पर धरबै रहल छलियै तऽ से बुधे फोन नहि लगा छलै। तऽ आओर अहाँके कते टास्क कलियै पूरा कतेटास् पूरा कलियै छले
एखन जाँच होइ छै देखियौ एखन बीस गो लगभग बके छै
आइ बीसगो कम लेबै
बीस गो आइ करोड़केे हए जखन हमर जे छै से मने नओ गोके जाँचे होइए बीस गो आर बनए जे एकैस गो।
ह
कहहाँ की छैब मरसीए
नहि हमे तऽ अभी पाँचे गो पूरा कलियै र तऽ पाँच गो आओर काज देलखिन पाँचटा आरो काजर लिखलखिन कि पाँच गो के जाँच हो रही है आ पाँच गो और कार्य कर अपना
हमर तऽ नओगोके जाँच होइए एगो बाँकी छै ओहिके बाद बीसगो आओरो जे
ह पैसा बली रुपा बड़ी कम छलै ने
हँ उएह लफड़ छै मर जल्दी जल्दी नहि करै छै
हँ
ओ दइ छै ै
ई होइ छले ने कि जे जैसे जैसे आदमी पाँच गो के बात करके टैक्स पूरा कर देै छले वैसे ही पाँच गो के पैसा भेज देते रहे तऽ आदमी करेमे भी मन खुश रहते रहे
हँ हँ एकरा तह अपन छै ने
नहि एकानं्त कहे जोड़ ले छलैां्त पर दै छै
हँ तऽ एखन ई ओरा भऽ जायत ओहिके बाद नहि हयैत
हँ
ई भ जायत ने ओहिके बाद जोड़ि सकै छियै
अ मतलब ास् पूरा कर लेब अहाँके ई एप के बारेमे कहाँ से पता चलल
ई तऽ हमर जे से मने दीदी इहा एप्प मे जोड़ी देलकै हन
ह हँ हमरो आर बहन हइ ने दूगो छोट बहन छलै उहे आ आइ सक्षम मे काम करे छलै ओहे आइ सक्षम कें थूरू लिंक हमरा जोर देेले छै
ओ इएह ने काम बेरघइ
नहि एहिमे नहि करै छलै आइ सक्षम एगो अथि एन जी ओ हइ ओहे एन जी ओ से पहिले एगो काम आयले ने छलै ए आइ वला
हँ हँ
ओहो काम हम करै छियै तऽ ओ काम करलियै ने तऽ सभ आदमी कहलियै सौ आदमीके
व
दस हजार रुपआ देले छलै ओहिमे ओहि त बड़ा जल्दी पैसा दे - दस हजार रुप अथी कहलियै मतलब एक महीना लग गेलै र कॉले मे रोज मतलब सब - सिखाबे के रहै तऽ सौगो आदमी के सिखलियै आ ओकरा दू दिन बाद हमरा एकाउंट पर दस हजार रुपआ दे दे छलै
तऽ उ वला छोड़ि देलियै
नहि तऽ ओ होइ छै ने कि हर साल मार्च मे ओ चालू होइ छै सएगो आदमी लिमिट रहै सौ एगो आदमी के काम मे करे के तऽ सौगो आदमी पुर गेले पुर गेले तऽ छोड़ देलियै उहें ऊपरे से बन्द कर देलकै आई डी सब आदमी के सब कर लेलकै ने आब जेकरा को पचास गो केलकै को सए गोलक को सत्तर गो जेितना केलकै जेितनालकक उना रूप स्तर गोातजारल
हँ
आ आ जे सए गो कलकै ओकरा दै पाँच हजार हो त फिर अगला साल मार्च मे अथी मतलब चालू हेतै
ओ
हर साल मार्च मे चालू होइ छलै ओ हर साल मार्च मे एगो नया सेशन ओकर चालू करै छलै क तब आर सब सुनाउ परिवार मे के के ह- आ ह कथी कहै छलियै
वाजबै